कल
केहन हालचाल छैस सभ बहीन
ठीक छौ, गोर लागै छी
हँ, हँ खूब खुश रहू बहिन।
कि कऽ रहल छै एते कागज पत्तर कतयसँ आँकलै करो नौकरी चाकरी फार्म फरबैक छौ कि
देखू बहिन आउ बैसू आउ पहले। जेना देखू नौकरी के फारम नहि छौ बहीन ई तऽ हमर कनिआँ कऽ बेटी के लेलऽ सरकारी योजना के कागजसभ अछि आजकल सरकार के कतेक एहन योजना बननो अछि जकर जनकारी। जानकारी गाम घरक सभे महिला सभ केनाही रहैत छै तऽ हम सोचलिय जे सभटा बुझि कऽ अपन गामक दोसर लोककेँ बतायबै
अरे वाह ई तऽ बहुत पैघ काज कऽ रहल छै हमहुँ कते दिनसँ सोचि रहल छलियै जे हमर पैर कि बेटी जे एखन बीए मे पढ़ी रहल अछि ओकरा लेलऽ कोनो सरकारी मदद मिलतै छै कि नहि हमरा तऽ मुखिया जी कहलखिन। जे कतको योजना अछि मुदा हमर। बुझल नहि जाइत अछि कनि हमरा बुझा कऽ कह बहिन
देखू बहिन। अहाँकेँ जे कहै छियै आवश्य सभसे पहिले तऽ अपन बेटी के लेल सुनू बिहार सरकार कऽ एकटा बहुत नियुक्त योजना छै मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। ई योजना के उद्देश्य अछि जे बेटी सभकेँ पढ़ाई लिखाई लिखाई बीचमे नहि छूटे आ बाल विवाह पर रोक लागी
अच्छा ई योजना मे कि मिलतै इच्छक आ कहिया मिल मिलैत छै कनि विस्तार से हमरा बताब।
ई योजना बेटीके जन्मसँ लऽ कऽ ओकर स्नातक पास करबा धारी अलग अलग किस्त म रुपआ देत छै। कुल मिला कऽ पचास हजारसँ बेसीके मदत मिलैत छै जेना जखन बेटी इण्टर पास करैत अछि त पन्द्रह हजार रुपआ आ जखन स्नातक पास करैत अथि तऽ चालीस हजार रुपया सीधे ओकर। बैंक खातामे सरकार पठैबयकऽ छै
अरे बाप रे पचास हजार रुपया। ई तऽ बहुत पैघ सहायता भऽ गेल हमर बेटी तऽ एहि साल फाइनल ईयर मे अछि। ओकरा ई लाभ कते सँ आ कते दिनमे मिलतै
ओ ओकरा कॉलेज के माध्यमसँ या कल्याण पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करबाक पड़तै बस ध्यान रखिए जे बेटी अविवाहित होबाक चाही जखन उ पास कर जाइ तऽ ओकर सर्टिफिकेट आ बैंक खाताक विवरण ऑनलाइन अपलोड भऽ जाइत आइसे उ आगूके पढ़ाइ कऽ सकैत अछि या अपन पैर पर ठाढ़ भऽ सकैत अछि
हँ ई तऽ बहुत नीक गप्प बतैलक हम आब घर जा कऽ ओकरा कहबै जे अपन सभ कागजात ठीक कऽ कऽ रखै अच्छा बात बहिन ई तऽ भऽ गेल पढ़ाइ मुदा हमर जे मंझली बहिन अछि ओ अपन गाम मे कोनो छोट मोट रोजगार शुरू करय चाहैत अछि ओकर लेल कोनो योजना छकै की
कते नाहि छैक बहिन सरकार एखन महिला सबके आत्मनिर्भर बनबैके लेल बहुत जोरद रहल अछि आउर अपन बिहारमे मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना चलि रहल अछि एहि मे नया उद्योग या व्यव व्यवसाय शुरू करबाक लेल दस लाख रूपया धरी के लोन मिलैत अछि
दस लाख मुदा लोन लेबा मे तऽ सुद भरैत भरैत गामक लोक लोकक जमीन बिक जाइत छै एतेक पैघ लोन कना चुक्ता करत ओ
अरे नाहि बहिन एहि तऽ ई योजनाक विशेषता अछि ई दस लाख म स मे सँ पाँच लाख रुपया तऽ सरकार अनुदान के रूपमे दैत छै मतलब ओ पाच लाख रूपा माफ भऽ जाइत छैक आ बा की बचल पाँच लाख रूपा तऽ ओकरा बिना कोनो ब्याज के सत्रह किस्तमे धीरे धीरे सधबाक रहैत छैक
ई तऽ सत्य कहे तऽ वरदान अछि महिला सबहक लेल कोनो ब्याज नहि आधा रुपया माफ मुदा एकरा लेल तऽ कते पढ़त लिखत होबै पढ़त तत नहि
हँ कनि पढ़ा पढ़ल होबयके चाही जेना इन्टरमीडिएट या आइ टी आइ पास होबै मुदा यदि ओ ओतेक पढ़ल नहि अछि तऽ ओकरा कहि कहिये जे गाम मे जब जीविका समूह से जुड़ी जाइ आ गाम गाम मे जीविका दीदी सब केतेक सुन्दर काज कऽ रहल छथि। सिलाइ कटाइ मखाना के प्रोसेसिंग अगरबत्ती बनबैक अँचार पापड़ के बिजनेस सबटा जीविका स लोन तऽ कब रहल अछि।
हँ बहिन हमर पड़ोसक सुखिया दीदी सेहो जीविका समूहमे अछि ओ कहैत छलीह जे बैंक सँ बहुत आसानी से आ कम ब्याज पर ओकरा सभके लॉन मऽ जाइत छै आ ओ आपस मे बचत क क ओ सब अपन कतको काज निकाले ले छथि
बिलकुल जीविका समूहसँ न केवल आर्थिक मदद मिलेत अछी बल्कि महिला सभमे एक तनि आत्मविस्वास आबे छै आब महिला सब घरक चारी दिवारीसँ बाहर निकलि क बैंक जा रहल छथि कारी ऑफिस जा रहल छथि आ अपन हकक लेल बाज रहल छथि
ईसभ सुन कऽ बहुत नीक लागल मुदा रााधा एकतऽ दोसर चिन्ता सेहो सब नहि दिन रहैत अछि बीमारी अजादिक एहि साल हमर ससुर जीक के तबियत बहुत खराब भऽ गेल रहेन प्राइवेट अस्पतालमे ऑपरेशन करबैब मे सब जमा पूंजी खतम भऽ गेल गरीब लोक तऽ बीमारीके कंगाल भऽ जाइत अछि की बीमारीक लेल कोनो नीक योजना नहि अछि
अरे बहिन तोहर पास आयुष्मान भारत कार्ड नहि छौ कि
आयुष्मान कार्ड नाम तऽ सुनल छी मुद्दा हमर बुझल नहि अछि जे ई की अछि
ई देशक सबसँ पैघ स्वास्थ्य योजना अछि बहिन जेकर पास आयुष्मान कार्ड अछि ओकरा आ ओकर परिवारके हर साल पाँच लाख रूपा धरिक मुफ्त इलाजक सुविधा मिलत छैय चाहे सरकारी अस्पताल होबै या नामी गामी प्राइवेट अस्पताल जते ई कार्ड एक्सेप्ट होइ छै ओत बिना एको टाका देने मुफ्त मऽ भर्ती दवाई आ ऑपरेशन भऽ जाइत छै
अयो गेमाई हमरा ई बुझल रहि रहितै तऽ हमर ससुरजी इलाज मुफ्त मे भऽ जायत हमर एतेक रुपैया बचि जायतै ई कार्ड ककरा बनैत अछि
जे गरीब छथिन जेकर नाम राशन कार्ड मे अछि ओहि सभ लोकक ई कार्ड बनबैत अछि एखन तऽ सरकार गाम गाम मे कैम्प लगा कऽ ई जन वितरण प्रणाली के ओतय ई कार्ड बनबाका दे रहल अछि तोहर नाम यदि राशन कार्ड मे छौ तऽ तू आ आधार कार्ड या राशन कार्ड लऽ कऽ वसुधा केन्द्र जा कऽ ई कार्ड तुरन्त बनवा ले
हम कलही जा कऽ ई ई काज करबै आ एकटा गप आओर अपन गामक सरकारी अस्पतालमे एखन दवाइसभ मिलते छै की पहिले तऽ डॉक्टर साहेब बाहरक दवाइ लिखि दैत छलाह
आब बहुत बदलाव भऽ अछि बहिन सरकारक जन औषधि केन्द्र सब खुलि गेल अछि जते जेनरिक दवाई बहुत कम दाम मे मिलैत छै मतलब बाजारमे अगर सत्तर परसेंट अस्सी परसेन्ट धरि सस्ता मिलैत छैक आ गामक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मे सेहो एखन कतेक स्वास्थ्य केन्द्र कतेक जाँच आ दवाई मुफ्त भऽ गेल अछि प्रसव के लेल तऽ जननी प्रक्रिया योजना छै जाहिमे सरकारी अस्पतालमे मुफ्त प्रसव तऽ होइत छै संगी कनियाँके आर्थिक मदद सेहो मिलैत छै ताकि ओहि समयसँ नीक खान पान कऽ सकय
तोहरासँ गप कऽ कऽ हमर कतको चिन्ता दूर भऽ गेल अच्छा कनि ई बताब जे हमर पति देव दिन राति खेतमे खटैत छथि। खाद्य बीजक दाम एतेक बढ़ि गेल अछि जे खेती मे आब मुनीफा मुनाफा नहि भऽ रहल छै किसान सभक लेल की योजना अछि
किसान सभक लेल तऽ देशक प्रधानमंत्री जी स्वयं पी एम किसान सम्मान निधि योजना। चलेने छथि तोहर पतिके सालमे छह हजार रुपैया मिलैत छ ने कि नहि
हँ बहिन ओ दू दू हजारके केऽ तीन किस्तमे खातामे रुपैया तऽ अबैत छैक ओहिसा समय पर खाद आ बिया खरीद एहि मे बहुत सहूलियत भऽ जाइत छैक मुदा जखन सुखाड़ी पड़ि जाइत छै या बेमौसम बर्खा से फसल बर्बाद भए जाय छै तखन की होइ छैक
बाहीन देखू हमे अहाँके एकरा आर बारे मे विस्तार से बतायब जेना अभी हमरा आर के एकटा काज मोन पर गेल छै से हमे कऽ के अहाँसँ साँझके भेँट करब तऽ अहाँकेँ हम विस्तारसँ बतायब ठीक छै
ठीक छै बहिन
चलु ठीक
ठीक